हलो हलो
हा हरिओम भाभी जय झूलेलाल
हा लवीना कहिड़ा हाल आहिन
बढ़िया तव्हां ॿुधायो सब मज़े में
बढ़िया ॿियो छा पियो हले अॼुकल्ह
बस अॼुकल्ह जे ॿारनि जी शादियुनि जा ऐं ख़र्चा ॾाढा वधी विया आहिन इन तेे पि हल हलियूं सभिनीनि जी
हलो
हा आवाज़ अचे पई भाभी
हा हा बिल्कुल बिल्कुल हा त उहो ई शादियुनि ॼी ॻाल्ह पिया कयूं सची मुखे याद अची वियो अ शादियुनि में अॼुकल्ह केतिरो त वेई ख़र्चु ॿि चइॼे मॼो़ ॿि चइॼे सब कुछ थी पियो आ न
हा उहो त आहे मॼो़ त आहे पर ख़र्चो पूरो आहे कंहिं वट अगर आहे ॿि न त ॿि करिणों ई आ उनखे कुल मिलाए करे सभिनी खां वॾी परेशानी त इहा ए भाभी
ह ह परेशानी त आहे आहे पर ॾिसो छाहे की अॼु ॼेकी रिसोर्ट में शादियूं था कराइनि न ॿ ॿ ट्रे ट्रे ॾींहं वंञीं करे भई मूंखे त ॾाढो इहो औखो कमु लॻंदो आ
ओखो आहे ॿियो घरु घर सां कटिॼी तो वंञें माण्हूँ, मतिलबु न घर में सजावट ती थिए न घर में कंहिंखे सॾ ता कराए सघूं असां सॼो ॿाहिरि वंञीं रहो पंज ॾींहं चारि ॾींहं ॿाहिरी रहियो ॿाहिरी कयो किन न थिए घर में ॼीअं
ॿियो त ॿियो अॻे थींदो बी घर में माण्हूँ साठ सुगुन घर में कंदा हा घर में देव विहारींदा हा त भई उहे पांजा उनसां सुठो थींदो आ सभु सुखु मिलंदा हिनि सभु सुठो थींदो पर अॼुकल्ह त छाहे टाइम ई कोन्हे माण्हुंनि खे ॼिथे होटलूं बुक था कनि सिधो उते ई वंञीं सभु कुझु कम उन्हनि होटलुनि वारनि ॼे लाए फ़ाइदा था थी पवनि
ॼेके पुराणां रीति रिवाॼ ओ ॿार ॾिसी नथा सघनि, उहो सिखंदा कीअं पो असांखां
उव उवई उवई
सभिनी खां वॾी ॻाल्हि त इहा ए की ॿार रीति रिवाॼ़नि खां बिल्कुलु पुर्ते थींदा ता वंञंनि। असां त थियां हियूं पुरते पर असांॼा ॿार अना उनखां पुर्ते ता थींदा
हा उन्हनि खे त छाहे उन्हनि खे त पांण ॿसि ई अॼु ॼी ॼेकी इहे ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि में मॼो थो अचे उन्हनि खे त इहे अ कपिड़ा पांइणां इनि तियारु थियंणां इनि मेकअप करिणां इनि डांस करिणां इनि अ मौॼ मस्ती ॿस उहो पर ॼेकी पंहिजा
पहिंजा पुराणे ॼ़माने ॼा ॼेके रीति रिवाॼ हुया ॼेके ॿि हुआ ॼेके ॿि उहो हिननि खे त हांणें ॾकोसला ता लॻन पिया। क्या हे छोड़ो मम्मी ईअं चइंदा इनि ॿार छॾ छॾि मम्मी छॾि
पंडित त तौर तरीक़े सां अॻरि थोड़ो कराईंदा ॿि त उन्हिनि खे चवंदा अरे फटाफट करो फटाफट करो त इहो इहो ॾाढो ग़लति नथो हले मूंखे त मतिलॿु कुल मिलाए इहो ॼेके इवेंट वारी शादियूं आइनि मुखे त सम्झ में ई नथियूं अचनि।
पर समाॼ सां गॾु त ॼुड़ी करे हलिणों तो पए न मॼॿूरी आ असांॼे लाइ, कयूं छा?
बसि उहो ई थी वियो आ न वणंदो कोन्हे कंहिंखे घर में, मां त चवंदी आहियां घर में सॿु ठीक आ माण्हुं खे राहिंण जी ॼॻहि कान्हे या छा भले आसे पासे में अॻे ॿि त राईंदा हुआ अॻे त घरनि में रहिंदा हांणें ॿियो कुछु न त भले आसे पासे में आहिनि पर हे प्रोग्राम ॼेको आ उहो घर भरियल हुॼे घर में लॻे पंहिंॼे हर कमरे में माण्हूं घरि में हर कमिरो भरियो पियो हुॼे सभु वेठा हुॼनि पो भले रिसेप्शन थिए थो या शादी माण्हूं उहो त उहें ॿि अॻे ॿि हॉल कंदा हॉल में वंञीं कनि था पर ॼेके इहे ॻाल्हियूं तहा स स साठ सुगून ऐं ॼे के आहिनि इन्हनि ॼो मॼो़ त भई घर में ई थो अचे ॻॾु
कींअं पांणं चंइंदास पहिरीं मेंहदी लॻी आ हाणे घर खां ॿाहिरि न निकरणो आहे ॼेसि ताईं फेरनि ते न पहुचे तेसिताईं घर में ई रहिणो आ तहांखे हाणे, मेंहदी ॿाहिरि थी लॻे ॿुधायो तव्हां मूंखे
सभु हाणे त लॻाराइण ई वञनि थियूं ॿाहिरि तयारु थियण थियूं वञनि ॿाहिरि
सोचो उहो ई त मतिलबु कुल मिलाए रीति रिवाज बिल्कुलु दॿिजी विया आहिनि। सफ़ा, असांजे टाइम में फिफ फिफ्टी परसेंट रहियाइन, हाणे त उते अॻियां हली त टेन परसेंट बि न रहंदा, ॿि ॾहे परसेंट बि कोई करणु चाहे तो अगरि त नत्थो करे सघे, बिल्कुलु बि ठीक आहे ज़माने सां हलणो तो पए, नत्था कयंऊं त चवंदा आहिनि शायदि पैसा कोन्ह थनि, इन्ह करे नथा करणु चाहिनि हे शयूं।
बीहारे छॾंदा हा अॻे त कुंवार खे, की भई संभरी करे अ वेही रहिया आ भई, अ अ बारात अचण वारी आ या त ॾयंञं अचण वारी आ। पर हाणे त ॼयंञिं अची बीही थी रहे, त पतो पए त कुंआंर राणी त अंञां तांईं पार्लर में वेठी आ, अंञां त उहा ईंदी उहो कंदी मां त घणेंई शादियूं अहिड़ियूं ॾिठियूं आहिनि सची, की माण्हूं बीठा आहिनि थिया ऐं कुंआंर अंञां वई पार्लर मां वरी अचे थी, कार मां लहंदी कंदी चेंज करण वईया, मतिलबु शादी जो जेको मत -लब आ न उहो त कुछु रहियो
रहेई नाहे बसि, अंउं ॿारनि जे लाए बि अॼुकल्ह मजबूरी थी वयुं इनि शादियूं करिणी आहे, माण्हूं ता चवनि भई शादी छो कोन्ह था कयो, कयो भई शादी
पर मां भई असांखे न थोड़ो सो इन्ह बारे में थोड़ो सो पांण खे ई वधिणो पवंदो आ, असांजा ॿार आहिनि जीअं नंढा, या पंहिंजे ॿारनि ज्यूं पांण शादियूं करायूं त उन्हनि सां असां थोड़ो सो चेंज करे ता सघूं।
सिखा -यूं उन्हनि खे इह्ये शयूं, तॾहिं अॻियां चेंज थींदो, सही -सही ॻाल्हि आ सही ॻाल्हि आ बिल्कुलु।
आणींदा की भई हा हिकु ॿ चेंज कंदो माण्हूं त ॿियो बि ॾिसंदो त सम्झंदो।
पर इह्या वॾी मुहिम हलंदी, तॾहिं भाभी थी सघंदो, हिकु ॿिनि सां ईीअं न थी सघंदो कमु।
हिकु त पैसो बि एॾो ख़र्च क कयूं था, ऐं न जेकी शंएं वंञंणु खपे, उहा ॻाल्हि बि न थी वंञें अॼु फेरनि में पंडित हिकु -हिकु हिकु फेरे खे मंत्र खे चङी तरह सम्झाईंदो हो। पहिरीं सम ॿुधंदा हुआसीं हाणे बसि फटाफट फेरा मंत्र पढ़िया, हलु भई थी विया, थी विया फेरा थी विया हलु अरे भई हुन मंत्र जो मतिलबु त ॿुधायो ॿारनि खे जेके वेठ -ठा हिनि, सॼी ज़िंदगी -में गॾु रहण लाए, गॾजंदड़ लाए, त कुझु न ऊहो
भई तव्हां इह्यो सोचियो न फेरनि महिलई तकिड़ो कयो, तकिड़ो कयो रिसेप्शन लाए माण्हूं अची विया हिनि, ओॾह वंञिंणो आहे तैयारु थियणो आहे। ईअं भॼाईंदा वेंदा हिनि, सभिनीनि खे। तहां ॾिसो त रीति रिवाज़ दॿजी विया हिनि, उन्हनि खे अॻियां करण लाए असां असां जहिड़े माण्हुन खे अॻिते वधिणो पवंदो
द
ॿ ॼणां न, सुठी ख़ासी मुहिम वधंदी तॾहिं हलंदो अॻियां इह्यो।
हा, असांजे पासे में हिकु ॼणे कई हुई ईअं ई शादी बिल्कुलु सिंपल, सभु कुछ उन पंहिंजे घर में ई सभु साठसगुन कयईं, ऐं रिसेप्शन सिम्पल सो रिसेप्शन हिकिड़ो सा पासे जे पासे वारी हॉल में रखियईं बिल्कुलु
हा- हा -हा
एतिरी शांती में मां वई हुअसि हुनजी शादी में, मुखे एॾो वणें पियो कि घर हिकु सॼियल सभु ऐं सॼो घर भरियल महिमाननि सां। हिक ॿिए खे ॾिसण में पिया अच भई हेआहिन- हे आहिनि, ऐं होटलुनि में हर को पंहिंजे कमरनि में बंदि, पतो ई न पवंदो आ केर केंॾि महिल निकिरी शादी में पहुची खाई पी वापसि कमरे में वंञी सुमियो।
हाणे त ईअं ई थो थिए न, थकान थी आहे, हल भई कमरे में पंहिंजे, खण चाबी हल!
हा
ऐं घर में हिकिड़े ई हॉल में बििस्तरा लॻंदा हुया, भई राति सुम्हंदासीं कोन वेहंदा सॼी रात, हेॾो मज़ो ईंदो हुयो असांजे टाइम में त। छा रौनक थींदी हुई घर में, चांयं ठाहियो भई थरदी आहे, चांय ठाहे वेहंदासीं रात ॿी- अढाई लॻे ताईं न सुम्हंदासीं, जेसि ताई राति गतमु न थींदी। अंउ हाणे, खण चाबी वंञ कमरे में बंद थी वियो सुबुह जो निकिरी सिघो त उह रौनक त रहि ई कोननि न जेके पहिरें ज़माने जी हुयु शादी
वरी हर फंक्शन जे लाइ अलॻि- अलॻि थीम रखनि था, अलॻि- अलॻि कप कपिड़ा कंहिं वटि आहिनि, कंहिं वटि न आहिनि, वरी उहो वीचारो को करे थो सघे, को नथो करे सघे। उहा बि दिक्क़त, उहा बि परेशानी पर मतिलबु मां त घणेई व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ी आयायां त उन्हनि में मां ॾिठी आहे घणेई मैसेज ईंदा आहिनि जेके इन्हनि शयुनि जे खिलाफ़ आहिनि, मां पाण उन्हनि खे फॉर्वड कंदी आहियां मैसेजिस खे। पाण बि हुन में मां एड करे लिखंदी आहियां कि भई इहो न थियणु खपे, इहो न कयो। जेतिरे क़दुरु थी सघे, ठीकु आ अगरि पाण वटि जॻहि न आहे त आसे पासे में ई अहिड़ी जॻह वठी माण्हू करे कि सभु पंहुची सघनि।
कंदा हुया भाभी पहिरीं ईअं ई त कंदा हुया, पासे वारे जो मकान जो हिकु कमिरो वठी वठंदा हुआस। भई हिते मुंहिंजा महिमान रहणु ईंदई तो वटि, बस रोटी पाणी मूं वटि खाईंदा, सुम्हंदा तो वटि, बस ॻाल ख़तमु। कोई वेंदो ई न हुयो, असां त न वेंदासीं, असां त हुते वेहंदासीं, भले जॻहि न हूंदी त रौनक सां गॾु मतिलबु
बिल्कुलु। त हाणे पाड़े वारा ॿि त छा जॻहि ॾींदा ई कोन, भई मुंजो कमिरो ख़राबु थी वेंदा, मुंहिंजी दीवारूं ख़राबु थी वञनि मुंजा पलंग ख़राब थियनि, मुंजी चादरूं ख़राबु थियनि, नल ख़राबु, माण्हू केरु घुसण ॾींदो आ।
न मां पंहिंजे ॾिनल आहे पोर्शन। पहिरें मां हेठि रहंदीयम, मथे पोर्शन सॼो मां ॾिनो आ शादीअ जे लाइ पाड़े में शादी हुई धीअ जी, चंयंई ॾियो, मां चयो राओ भले।
त इहो ई आहे न, बदलाव पाण कंदासीं न तॾहिं त ॿियो बि ॾिसंदो सिखंदो। अॼु तां कयो आ अॼु तहांजे ॿारनि जी शादी दीदी तां ॿियनि खां साम्हूं खां वठंदोव त उहो बि तांखे ॾींदो कि न भई त इहो बदलाव असांखे ई आणणो पवंदो, ऐं असां कोशिश करे रहिया आहियूं कि जेतिरे क़दुरु थिए धीरे- धीरे पंहिंजी वापसि उन ई संस्कृति में अचूं। अॼु मोदी वीचारो ॾिसो केतिरो करे पियो थो न पंहिंजी संस्कृति लाइ उन सभु कुछ एतिरो कयो आ न त असांखे बि त साथ ॾियणो आहे न उन्हनि खे। जॾहिं वापसि असां बि पंहिंजी संस्कृ सकृति जे पासे चेंज कंदासीं पाण खे त उनखे तॾहिं वधी सघंदासीं न, मांं त चवंदी आहियां हाणे पाड़े वारनि खे ॿी बि कंहिंखे खपे ॼाए त भले अची असां वटि रहनि टिक कन पर हर कोई चवंदो आ अड़े आंटी तव्हां बि कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कयो? अॼ घर में केर थो करे शादी। होटल बुक आ, सिधो हुते वञी लहंदास बस। ॿिए ॾींह सुबुह जो वापस निकरी ईंदास।
ऐं होटल बि हिकड़ी ई खपे भई हिन में ई रहणो आ ॿी होटल में बि न वेंदा भई खपे पे त ग्रुप में ई मज़ो अचे थो न त मज़ो ईथो अचे कंहिंखे अॼकल अकेले में। भले पो छह जणा हिक कमरे में रहया पिया, पर रहणो
हा-हा रहिणो हुते ई आ। बस उहो ई कम खपेव, तयार थिया, इहे थिया, उह थिया हल भई। ठीक आ। इहो त ॾिसजे त खाधा बि केतरा वेस्ट था थियन। दुुनिया भर जा खाधा ता ठाराए छडन। पो हर कोई थोरी न खाए तो सभ अहिड़ा खाधा। कंहिंखे कुछ तो वणे, कंहिंखे कुछ तो वणे। पो केतरो वेस्टेज तो वञे।
अऊं ज़िंदगी भरजी पूंजी ती लॻे शादीअ ते। ॾि ॾिठो वञिजे अॻरि त माण्हू, नंढे हूंदे खां ॿार धीअ थी आ, हाणे हिनजे लाइ इकटठो करि। पुत ऐं नुंहं ईंदी त हिनजे लाइ इकटठो कर सॼी ज़िंदगी भरजी पूंंजी त इकटठा करन। अऊं वेस्टेज कीअं तो थिए हो ॾिस ॾिसी करे अहिड़ो मन जलंदो आ, लॻंदो आ तंहिंखां त कजे न उहो वधीक सुठो आ।
हा! अरे, कंहिंखां पुछंदा आहियूं न भई तूं तोखे ॿियो खपे त घणा माण्हू ईअं निहारींदा आहिन भई, भई मुखां पुछे छो थी भई। अथस कान छा? खाराइण नथी चाहे छा अड़े इहो मतलब थोरी थींदो आ भई असां तव्हांखां पुछू था अॼाई वेस्ट न वञे, तां ॿियो खणो छो न खणो पर तां जेतरो खपे तव्हां ओतरो खणो खाओ पर वेस छो वञे। तंहिंखां त जेको बचे उह असां कै ग़रीब खे था ॾेई सघूं न। तव्हां बचाईंदव उहो त वेस्ट वियो।
हा बाक़ी बचंदो त असां ॾेई सघूं था कै ग़रीब खे।
हा त घणे दफ़ा वरी न मुखे घर वारा चवंदा आहिन मम्मी तूं पुछी छो थी घड़ी-घड़ी हुन खां पाणी खणंदो न जेतरो खपे पाणी खाईंदा न। अरे मु चयो बेटा पुछण में इन करे की जेतिरो खपे भले खाईंदा, पर न खपे अजाई खणी वेठा आहिन। नथा खाइन वरी ॿियो खणन ता, तहिंखां ॿिए कंहिंखे ॾिजे न जेखै
समय रहंदे कंहिंखे ॾेई छॾजे उहो खाई वठंदो न कंहिंजे पेट में त वेंदी न।
हा। उहो त खणदम न शादियुन में बि ॾिसूं था न केतरो ॾिसो जेके रेस रखया हूंदा आहिन हुनन में थालियूं ॾिसो इएं
हिअं भरी पयूं हूंदुयूं आहिन रोटी, हा बिलकुल, बिलकुल मतलब हर्श में य होश में खणी त वठंदा आहिन माण्हू, हे बि खाइणो आ, हे बि खाइणो आ पर खाई कोई न सघंदो आ, ऐं सिधो डस्टबिन में वेंदियूं आहिन।
हा ऐं नयूं-नयूं शयूं ॾिसी करे प्लेट भरे तार पो वेही रहंदा ऐंय पो ॾिस त सभ वापसि। दुनिया भर जा स्टॉल्स हूंदा आहिन।
अऊं मासां त इएं तव भाभी मां त नंढी क्वाटर प्लेट खणंदीयां हुनमें जरा-जरा सो खाई टेस्ट करे हटायो प्लेट खे बस। हेॾी भारी प्लेटूं हिक त खजंदियूं कोनन ॿियो पो लॻंदो आ पेट भरजी वयो आ, छॾ कान खाइणो आ कुछ बि ईअं लंॻदो आ असांखे।
हा। थोडो, थोडो, थोडो भई खाइणो आ सभ टेस्ट करणो आ त माण्हू थोरो थोरो खणे खाए बस। टेस्ट बि थी वेंदो आ तव्हांजो पेट बि भरजी वेंदो, पर हर-भर थोडी भई रोटी। खाईणी आ त उव भरे करे फुलका बि खपन भाॼियूं बि सभ कुछ सब खणी वया इन और उन्हा खे
भाभी! नाश्ते जा हा स्टा्टर ई एतरा हूंदा आहिन, जो रोटी जे पासे कोई ॾिसंदो ई कोन्हे अॼ कल ॾिठो वञजे त अॻर उहो ई पेट भरे छदंडा आहिन हेॾा सही चयो बिलकुल, लॻंदो आहे बस हाणे रोटी न अऊं हले थो बस एतरो कम थी वियो असांजो, इएं लॻंदो आहे।